हेलो।
हेलौ सखी हँ प्रणाम कोना छियै। कतेक दिन तक तोरा कोना बातचीत भेल छल।
प्रणाम सखी हम एकदम ठीक छी तू सुनाऊ। तोहर की हाल-चाल छौ सुनलौ जौं जे तू आ तोहर पूरा परिवार कतौ बाहर घूमे लेल गेल छल।
आहाँ एकदम सही सुनलौं हमसब तऽ हालहिमे उत्तर भारतके यात्रासँ ऋषिकेश, हरिद्वार आ मसूरी सब घूरी के आयल छियै। आ तोहर खबरी की छौ तुहू स स दक्षिण भारत कोनो धार्मिक यात्रा क तीर्थ भ्रमण पर गेल छेलै नै।
हँ हमसब दक्षिण भारत रामेश्वर म मदुरई आ कन्या कुमारीके दस दिनक सुन्दर यात्रा पूरा कऽ कऽ आयल छी।
वाह ई तऽ बड़ सुन्दर संयोग भेल। हम उत्तरा भ पहाड़ पर गंगाके गोदमे आयल छियै। आ तू दक्षिण समुंद्र के भव्य मन्दिर सँ आउ आइ हमसब अपन-अपन यात्रा के एक-एक स्मरक आ अनुभव खूब विस्तार सँ साझा करी।
एकदम। फोन उठा कर बसी जाउ आइ तऽ जमकऽ गप सब होइत। यात्रक शुरुआत आ उत्तर भारतक सुन्दर पहाड़ के वर्णन बता छी।
हेलो।
हेलो।
तऽ सुन सखी। हमसब दिल्ली स ट्रेन अधरा पहिने हरिद्वार पहुँचलियै। हरिद्वार में गंगा आरती देखब हमरा लेल एकटा आलौकिक अनुभव छल।
आ हँ। हर की पौड़ी के संध्या आरती तऽ अद्भुत होइत अछि, नहि?
हूँ एकदम हजारो दिया सब गंगा जी के पावन जल में तैरत अछि। आ मन्त्रोच्चार ध्वनि गुंजिते छियै। तऽ हम मन तो एकदम शान्त अ भव्य में भक्तिमय भए जाइत अछि ओकर बाद हमसभ ऋषिकेश गेलियै। ऋषिकेश में राम झूला आ लक्ष्मण झूला पैदल चलहि चलनाई आर नीचे गंगा के तेज प्रवाह देखलै। बड़ ब्रोम्पा रोमांचक छलऽ।
ऋषिकेश में तऽ रिवर राफ्टिंग आ एडवेंचर स्पोर्ट्स त को प्रसिद्ध अछि। की तोहर परिवार आउमें भाग लेलक?
अरे हाँ हम बेटा अप पति रैप्टिंग केलथि हम तऽ किनारे बेसीके भगवानके नाम लैत रहलियै। ओकर बाद हमसभ मसूरीके लेल गाड़ीमे सँ निकललियै। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर पहाड़मे चढ़ि रहल छल घुमावदार रास्ता ठण्ड ठण्ड हवाके चारू कात हरियाली देखिकर मन खुश भए गेल।
मसूरी मे कोन कोन जगह देखल?
मसूरीमे हमसभ केप्टी फॉल गेलियै जहाँ पहाड़सँ गिरते झरना में ठण्ड पानी में सब गोटा स्नान केलियै। ओकर बाद मॉल रोडपे सन्ध्या कालमे टहलनाइ गरम गरम चााय और मैगी खायके मजा छल ओकर वर्णने भऽ सकैत अछि आ गन हिल स पूरा हिमालय आ मसूरी शहर के दर्शन देखि के तऽ ऑंखि तृप्त भए गेल।
वाह बहिन। तोहर उत्तर भारतक यात्रा त बड़ मनोरम रहल आब हमर दक्षिण भारतक यात्राके कथा सुनू। हम सब चेन्नई से यात्रा शुरू क क पहिने मदुरई पहुँचलिये।
हूं मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मन्दिर के नाम तऽ बहुत हमहुॅं सुनले छियै। ओकर वास्तुकला आओ विशालताके बारेमे बड्ड चर्चा होइत अछि।
एकदम सही जब हम मन्दिर के गोपुरम के देखलियए तऽ हमरा आँखि पर एहसासे नही भेल। कतेक सुन्दर आ बारीक नक्काशी। रंग बिरंगके मूर्ति सबसँ सजल ओ गोपुरम देखाइत कि बनाइत अछि। मन्दिर के भीतर हजार खम्भा वाला हॉल
हँ
छै, जहाँ प्रतिध्वनि। आ नक्कासीके अद्भुत सङ्गम अछि।
आ ओकर बात तो रामेश्वरम के दृश्य कोहेन छल।
मदुराइ से हम-सब रामेश्वर लेल ट्रेन पकड़लियै। रामेश्वर पहुँचबा से पहिने। पम-पमबन ब्रिज, का नाम छ अजीवे। पमबन ब्रिज के पार। करय हमर यात्राके सभसँ सुन्दर क्षण छल। दोनों तरफ विशाल नीला समुद्र आ बीच में पटरी पर चलैत। ट्रेन, लागत जे हम-सब समुद्र के ऊपरी तरिज रहल छी।
ओऽहो, ई दृश्य तऽ सोची के तो मन के रोंगटा खड़ा है भाइ। जाइत अछी।
हँ, रामेश्वर में श्री। राम, रामनाथ स्वामी मन्दिर के दर्शन केलिए। ओऽते के बाइस टा पवित्र कुआँ के पानी से स्नान क कऽ। दर्शन करबाक परम्परा अछि, ओकर। गलियारा, दुनिया के सबस लंबा मंदिर गलियारा मानल जाइत अछि। ओतेऽ पूजा अर्चना कऽ कऽ मनके जे मानसिक शान्ति भेटल। ओकर तुलना दुनिया के कोनो सुख शब्द नहि भे। सकैत अछी।
आ धनुष कौड़ी ने गेलाऽ।
कोना ने जायइत, धनुष कौरी तऽ भारत के अंतिम छोर अछि। ओतय एक तरफ बंगाल के खाड़ी के शांत पानी अछि। आ दोसर तरफ हिन्द महासागर के उठाइत विशाल लहरी। ओतय के वीरान आ शान्त बालू पर टहलनाई। एकटा अलग ही अनुभव छल।
अच्छा सखी, यात्रा में तो घुमबाक संग-संग ओते भोजन। के स्वाद लेब लेलहु, बड्ड आवश्यक होइत अछि। दक्षिण भारत में तऽ तोरा सब के खाय -पियके कोनो असुविधा तऽ भे, नइ भेल।
पहिने तऽ लागत, लागल छल जे रोज इडली-डोसा कोना खायब। मुदा ओत्ते के असली दक्षिण भारतीय थारी आ पारम्परिक स्वाद एकदम अलग। होयत अछि। केेला के पात पर परसल भोजन, शुद्ध, ताजा दोसई। इडली, वड़ा आ उत्थप्पम। साम्भर आ नारियल के चटनी। ओत्ते के साम्भर में ताजा कडी पत्ता। आ हींग के जे सुगन्ध होइत अछि, ओ कमाल के अछि। रस्म आ राइस। दोपहर में गरम-गरम भात के संग तीखा-खट्टा रसम खाय से। पूरा। थकान मिट जाइत छल, आ फिल्टर कॉफी, पीतल के गिलास में। परसल गरम-गरम झागदार फिल्टर। कॉफी के पिय, पी कऽ तऽ आत्मा तृप्त भ जाइत छल।
वाह। सखी मुँह मे पानी आबि गेल। आ उत्तर भारत मे तो हमसब हुलसी के स्थानीय भोज जेना आनन्द लेलीयै हरिद्वार के कचौड़ी, आलू के सब्जी जे देशी घी में बनल छिये ऋषिकेश के कुल्हड़ वाली चाय में छोले भटोरे मसूरी के पहाड़ी पकौड़ा आ गरमा गर्म सूप पहाड़ी ठण्ड मे गरम गरम भट्टा आ ओर मोमोज खााय के मजा के की छे आओर अछी। मजा की किछ आओर अछी, हेलो।
हां
हां चुप भय गेलु।
अरे हां एकटा बड़ मजेदार घटना भेल। कन्या कुमारी जाब के लेल बोट के कतार मे गाड़ छलिये। त ओतय स्थानीय भाषा के कारण भाषा के बड़ समस्या भेल हमरा सबके लगल जे सामने वाला दुकान पर हमसब नारियल पानी मांगि रहल छी आ ओ हमरा सभके नारियल के तेल के बोतल थमा देलक।
हं हं आहा ई त भाषा के चक्कर मे बड़ा सुन्दर भूल भए गेल।
फेर हमसब हाथ स इशारा क क डाब देखेलियै त ओ समझलै आ हंसैत डाब देलक। तोहर यात्रा मे किछ ऐसा भेल छल?
हॅं
हेलो
हां हमर त मसूरी मे भए गेल। ओतय हमर छोटका बेटा हाथ मे आइसक्रीम ले लेके टहलि रहल छले कतौ सा एकटा बन्दर अलेक आ ओकर हाथ स आइसक्रीम छीन के भगी गेल। ब गेलसँ कनियाकेँ रोय लागल मुदा हम देख देखलक जे बन्दर पेड़पे बेसीके मजासँ आइसक्रीम चाटि रहल छै। तऽ ओहि हँसी छूट गेल।
अरे वाह मसूरी के बन्दर सब तऽ बैसेहु बड़ चतुर होइ छथिन।
अच्छा सखी तु कन्या कुमारी के बात कर रहल छल ओतयके सूर्योदय और सूर्यास्तके बारेमे तऽ बहुत सुनले छियै।
हाॅं सखी कन्यााकुमारी तऽ वास्तव में प्रकृति के एकटा अद्भुत चमत् कार अछि। ओतय तीन महासागर हिन्द महासागर, अरब सागर आ बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम होइत अछि।
ओतय पानी के रंग मे किछ अन्तर देख देखै दैत अछि?
एकदम तू ध्यान से देखबह तऽ तीनो समुद्र के पानिके रंग में अन्तर स्पष्ट बुझाइत अछि। आ भोर में जब सूर्य देेव समुद्र के छाती चीर क बाहर अबैत छथि। ओ दृश्य देखिक लगैत अछि, जे साक्षात ईश्वर के दर्शन भऽ गेल। ओहि समय पूरा आकाश लाल आ सुनहरा रंग सब भरि जाइत अछि।
ओ हो। ठीक छै। कल्हि भेटै छियै, आब फोन रखै छै। काज धन्धा सेहो देखबाक अछि। अपन ख्याल रखिय।
हँ आर बाकी बड़ी बात छौह बहिन
हँ।
फिर फोन करब तऽ बात करी।
हँ - हँ ठीक।
ठीक।
ठीक छै।